हेलो
हूं
नमस्कार मित्र आइ हम सब काली पूजा के महत्व इतिहास आ परम्परा पर विचार सँ चर्चा करब
नमस्कार ई वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक विषय अछि आ एहि पर चर्चा करब अत्यन्त रोचक रहै
अहाँ बताउ जे काली पूजा आखिर किक अछि आ एकर धार्मिक महत्व के मानल जाइत अछि
काली पूजा मे मां कालीके आराधक विशेष पर्व अछि जे शक्ति साहस आ अधर्म पर धर्म विजयक प्रतीक मानल जाइत अछि
हिन्दू धर्म मे काली पूजा के सशक्तिक स्वरूप मानल गेल अछि
मां काली दुर्गाे के उग्र रूप अछि जे दुष्ट सतिक विनाश करब लेल प्रकट भेल रहल अछि
काली पूजा विशेष रूपसँ कोन क्षेत्र मे अधिक उत्साहसँ मनाओल जाइत अछि
पश्चिम ब्गाल असम ओड़िया त्रिपुरा आब मिथिलाक किछु क्षेत्र मे ई पर्व विशेष श्रद्धासँ मनायल जाइत अछि
काली पूजा सामान्यतह दीपावली के रात्रि मे आयोजित कयल जाइत अछि
हँ दीपावली के राति मे माँ काली के पूजा विशेष वि विधिान से करल जाइता अछि
एहि दिन भक्तजन मां कालीसँ सुखसँ शान्तिसँ सुरक्षा प्रार्थना करति छथि कथि
मान्यता अति जे मां काली अपन भक्त सम रक्षा करति अछि छथिन
काली पूजा मे मन्दिर आ पूजा पाण्डल सँ बहुत सुन्दर ढङ्गसँ सजाओल जाइत अछि
रंग बिरंग रोशनी आ सजावट स वातवरण अत्यत आकर्षण बनि जाइत अछि
लोक सब नूतन वस्त्र धारण के पूजा मे सहभागिता बनति छथि
पारिवारिक सब सदस्य सब मिल के भक्ति भाव से पूजा करति अछि
काली पूजा के इतिहास बहुत प्राचीन मानल जाइत अछि
हँ अनेक पौराणिक कथास सभ मे कालिक उल्लेख भेटति अछि
एक प्रसिद्ध कथा अनुसार माँ काली दानव सभक विनाश लेल प्रकट भेल छथि
हुनकर उद्देश्य संसार के अधर्म आ अत्याचारसँ मुक्त करब अछि
माँ कालि स्वरूप अत्यन्त प्रभावशाली आ अद्भुत मानल जाइत अछि
हुनकर काला वर्ण अज्ञानक विशनाशक आ ज्ञानक प्रकाशक प्रतीक मानल जाइत अछि
हुनकर हाथ मे विभिन्न अस्त्र शस्त्र सेहो देखाओल जाइत अछि
ई अस्र दुष्ट शक्तिना स आ धर्मक रक्षक प्रकृतिक होइत अछि
भक्तजन म कालिक चरण मे पुष्प फल आओ मिठाइयाँ अर्पित करति छथि
पूजा मे दीप धूप आ मन्त्रोच्चारक विशेष महत्व अबइत अछि
रात्रिक वातावरण मे भौतिक भाव आओर कहन भऽ जाइत अछि अनेक स्थानपर भजन कीर्तनक आयोजन सेहो होइत अछि
भक्तजन पूरी रात्रि जागरण कय मां कालिक स्तुति करति अछि
काली पूजा लोक भवन मन मे श्रद्धा आ विश्वास उत्पन्न करति अछि
ई पर्व आत्मबल आशासँ बढ़े प्रेरणा दति अछि
समाजक विभिन्न वर्गक लोक एहि पूजा मे सम्मिलित होइत छथि
एहि संग सामाजिक एकता आ भाईचारा मजबूत होइत अछि
काली पूजा मे सांस्कृतिक कार्यक्रम सभ सेहो आयोजित कईल जाइत अछि
नृत्य सङ्गीत आ नाटक के माध्यम सँ धर्मक सन्देश देल जाइत अछि
बच्चा सभ सेहो उत्साहपूर्वक एहि कार्यक्रम मे भाग लति छथि
एहि सङ्ग हुनका सभ मे अपन संस्कृति बुझाबक अवसर भेटति अछि
पूजा पण्डलमे माँ कालिक भव्य प्रतिमा स्थापित कयल जाइत अछि
कलाकार सभ अत्यन्त सुन्दर प्रतिमा निर्माण करति अछि
प्रतिमा निर्माणक कला लोक संस्कृतिक फेर महत्वपूर्ण भाग अछि
ई कला परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी चलति आबि रहल अछि
काली पूजा मे प्रसाद वितरण के विशेष महत्व अछि
भक्तजन प्रसाद ग्रहण के अपना धन मति अछि
ई पर्व लोक सभ मे सेवा भाव उत्पन्न करति अछि
गरीब आ जरतमन्द लोककमान्य सहायता करब सेहो पुण्य मानल जाइत अछि
कालीपूजा आध्यात्मिक विकास अवसर सेहो प्रदान करति अछि
मनुष्य एहि अवसर पर आत्मचिन्तन करति अछि
धार्मिक आयोजनसँ मानसिक शान्ति प्राप्त होइत अछि
भक्ति आ ध्यान जीवन मे सकारात्मक ऊर्जा मानति अछि
काली पूजा केवल धार्मिक नहि बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिसँ सहाँ देखो महत्वपूर्ण अछि
हँ ई भारतीय संस्कृति धरोहर एक महत्वपूर्ण भाग अछि
लोकसभ अपन परिवार आ मित्र सभ सङ् खुशी मनबति छथि
यही अवसर पर आपसी सम्बन्ध सेहो मजबूत होइत अछि
पूजा स्थल पर हजारो श्रद्धालु भीड़ उमड़ पड़ति अछि
भक्त सभ अनुशासन पूर्वक दर्शन करति अछि
माँ कालीक जयकर सँ वातावरण भक्तिमय बनि जाइत अछि
ई दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होयइत अछि
काली पूजा अन्धकार आओर प्रकाशक विजयक प्रतीक सेहो मानल जाइत अछि
ई सन्देश मानव जीवन लेल अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि
प्रत्येक व्यक्ति के नकारात्मक विचार छोड़बाक प्रयास करबाक चाही
आ सत्य सदाचार आ मानवताक मार्ग अपना बय चाही
काली पूजा समाज मे नैतिक मूल्य प्रसार करति अछि
ई लोक सभके सच्चाइ अन्यायिक प्रेरणा दति अछि
विद्यालय सभ मे सेहो काली पूजा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होइत अछि
विद्यार्थी सभ भाषण गीत आ नाटक प्रस्तुत करति छी
एहि सँ धार्मिक आओर सांस्कृतिक ज्ञान बढ़ति अछि
नव पीढ़ी अपन परम्परा से जुड़ल रहति अछि
माँ कालीक उपासना साहसक प्रतीक मानल जाइत अछि
भक्तजन कठिन परिस्थिति मे धैर्य राखबाक प्रेरण प्राप्त करति अछि
काली पूजा लोक जीवन मे आत्मविश्वास बढ़ति अछि
ई विश्वास सफलता प्राप्त करबाक मार्ग प्रदर्शित करति अछि
समान्य प्रेम आ सद्भावना बनाओल रखय आवश्यक अछि
काली पूजा यही दिशा मे महत्वपूर्ण संदेश दति अछि
लोक सब एक दोसरा के घर जाइ के शुभकामना दति छथि
जही स सामाजिक संबन्ध मधुर बनति अछि
गाम आ शहर दुनू दुनू ठाम ई पर्व धूमधाम सँ मनाओल जाइत अछि
प्रत्येक क्षेत्र अपन विशेष परंपरा सेहो देखल जाइत अछि
धार्मिक उत्सव समाज मे सकारात्मक वातावरण निर्माण करति अछि
लोकक मन प्रसन्न रहति अछि आब आपसी सहयोग बढ़ति अछि
काली पूजा मे स्वच्छता पर सेहो विशेष ध्यान देल जाइत अछि
घर मंदिर या पंडाल सभे के साफ सुथरा राखल जाइत अछि
स्वच्छता स्वास्थ लेहु सेहो अत्यन्त आवश्यक अछि
धार्मिकता संग स्वच्छता जोड़ल गेल अछि
काली पूजा मे पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
पर्यावरण अनुकूल सामग्रीक उपयोग करब उचित होइत
प्रकतिक रक्षा करब हमर सभक कर्तव्य अछि
तही मे भविष्य सुरक्षित रहहिएत
माँ कालिक सन्देश केवल पूजा तक सीमित नहि अछि
ई जीवन के सही दिशा देवक प्रेरणा देत अछि
ई पर्व साहस शक्ति आ आत्मविश्वास प्रतीक अछि
संगही दया करुणा आ सेवा भाव सेहो सिखबति अछि
धार्मिक उत्सव लोकक जीवन के रंगीन बनबति अछि
ई तनाव कम के मानसिक प्रसन्नता प्रदान करति अछि
काली पूजा भारतीय सभ्यता गौरवपूर्ण परम्परा अछि
एकर संरक्षण समान करब आवश्यक अछि
युवा पीढ़ी के एहि विषय मे जानकारी देल अछि
ताहि संग संस्कृति सदवि जीवत रहत
काली पूजा मे लोक अपन मनोकामना पूर्ति लेल प्रार्थना करति छथिन
श्रद्धा आ विश्वास मानव जीवन महत्वपूर्ण आधार अछि
भक्तजन मां काली सँ ज्ञान शक्ति आ समृद्धिक आशीर्वाद माँगति छथि
मान्यता अछि जे सच्चा भगवत प्रार्थना अवश्य सुनल जाईत
ई पर्व आशाँ से सकारात्मक सोच सन्देश दति अछि
निराशा जोड़िके आशीर्वाद बनाओ जीवन लेल आवश्यक अछि
कालीपूजा सामूहिक उत्सवक सुन्दर उदाहरण अछि
हजारो लोग एक संगङ्ग मिले के खुशी मनाबति अछि
एकता मे शक्ति होइत अछि
ई पर्व यही सत्य के स्पष्ट करलि अछि
धार्मिक आयोजन सँ समाज मे अनुशासनक भावना विकसित होइत अछि
लोक नियम आ परम्पराक सम्मान करति अछि
काली पूजा मानव जीवनक अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करति अछि
विशेष रूप सँ समस्या संयम आ आत्मबलक महत्वपूर्ण बुझाबति अछि
समाज मे शान्ति आ सद्भावनाक बनाओल रखब आवश्यक अछि
प्रत्येक व्यक्ति के एहि दिशा मे योगदान देबेके चाही
धार्मिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के एक सूत्र मे बाँधते अछि
यह सब राष्ट्रीयता एकता सेहो मजबूत होइत अछि
कालीपूजा भारतीय संस्कृतिक अमूल्य धरोहर अछि
एकर महत्व विशेष भविष्य मे सेहो बनल रहत
हमरा एहि विषयपर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटल
हमरा सेहो एहि चर्चा से अत्यन्त प्रसन्नता भेल
आब हमसभ एहि ज्ञान के अन्य मित्र सभ सङ्ग सेहो साझा करब
अवश्य ज्ञान बाटला से समामाजक लाभ होइत अछि
माँ काली सभक जीवन मे सुख आ समृद्धि प्रदान करथिन
अ प्रकट संकल्प र्षा करथि
लोक सभक मन मे सधैव भक्ति आ श्रद्धा बनल रहै
समाज मे प्रेम आ भाईचारा बढ़ति रहै छै
देशक उन्नति आ विकास नियन्त्रण होइत रहै
नागरिक सब अपन कर्तव्य त पालन करति रहहि
धार्मिक मूल्य जीवन के श्रेष्ठ बनबति अछि
ताहि लेल सभके नैतिक मार्ग अपनावै चाही
माँ कालिक अपसनासँ आत्मिक सन्तोष प्राप्त होइत अछि
ई संन्तोष जीवन मे खुशी आनति अछि
प्रत्येक पूर्व पूर्वक मूल उद्देश्य मानवताके मजबूत करब अछि
काली पूजा सेहो यही उद्देश्य के पूरा करति अछि
हमर सभके समाजक कल्याण लेल कार्य करबाक चाही
यही सच्ची भक्ति या धर्मक मार्ग अछि
काली पूजा सभक जीवन मे नव उत्सव भरै
आ सफलता प्राप्त करबाक प्रेरणा दै
अहाँके विचार सुनियौ किन बहुत प्रसन्नता भेल
हमरो संग चर्चा कर बहुत आनन्द होयल
चलू अब हमसभ माँ काली के जगभोर करी
अवश्य श्रद्धा से माँंग स्मरण करब अत्यंत शुभ अछि
जय माँ काली सबपर अपना कृपा बनेल रखू
जय मां काली सबहक जीवन मंगलमय बनै
अहाँ आ अहाँके परिवारके काली पूजाके हार्दिक शुभकामना
धन्यवाद अहो अहाँके परिवार से हार्दिक शुभकामना
ई पावन पर्व सभक जीवन मे सुख शान्ति आ समृद्धि बनायब आनै
सब लोक स्वस्थ सुरक्षित आ खुशहाल रहथी
पुनह काली पूजाक केर हार्दिक शुभकामना
जय मां काली